हेलो
हाँ की हाल राधे राधे की हाल। कथी करै हथि।
कुछो नहि बैठल हथि।
आओर सब सुनाउ समाचार सोचली की बहुत दिन बात कला हो गला त तनिका बतियालू।
हँ ठीक हैए रउआ बताऊ ना। रौड़रा बताउ ठीक हइ हमर हाल समाचार हमर ता हतैए।
सब ठीक हइ हमरो कने। आ ओर घर मे सब कोइ।
हाँ सब कोइ ठीक हैए।
सब कोई ठीक ठाक।
हूँ हँ ठीक है सब कोइ।
कल्हि ह कि हम फोन कैलिए रहली ह रऊरा सब के। अथी हैए रऊडा हर के घर मे अदरा न होय लै ठीक है।
हँ
अदरा चलैइत है त। हम पन्द्रह से मण्डे के दिन अथि सण्डे के दिन इन्वाइट करै के लेल। पूरा परिवार के।
उ सण्डे के तऽ न हो सकलै हँ।
का सण्डे के सब कोई फुरसत मे रहलन रोडो से सब इस्कूल कॉलेज सब बंन्दे रहलै।
ना हमरा हमरा जाइके अई कहीँ बाहर।
हम तनिके देर मे निकलब हम कपड़ा पैक करैत हेती। हेलो
हलो।
ना एखने कतै छै रौआ।
हाँ हमरा त आँ कहिले कि एतने स बतातई रहलै तऽ का ह खी ह हस्त
अभी हमर दोस्त सबके अचानक पण मन रहै तब हम एहिमे कथी करब अब हमर दोस्त सबके अचानक प्लेन बनलै तऽब हम एहिमे कथी कऽ सकलियै।
तऽ अच्छा, तऽ ठीक, आ रहुआ जा सकलै, मम्मी-पप्पा बोलल तऽ आ सकल।
हँ मम्मी-पप्पा बौआ सब जेथिन, मम्मी-पप्पा जा सकलैन हँ।
हँ तऽ मम्मी- पप्पा, मम्मी- पप्पा, बौआ सबसे अपन मथी कलेबै बात मम्मी अगर अथी हो जन तैयार हो जइहेन र कहल तऽ हमरा फोन क के मम्मी से बात करा देम। ठीक है, मम्मी के कह देबनि इतवार के दिना खाना व ब आ करके सब आदमी के खाय पियएके ह य न य रात मे खायके है रात मे ह आबेके ह, दिने मे र लग तनिका ठीक लगतै जिनगी भर तऽ घरे के ने क हम करै के है
हूँ हूँ
हँ हमे चलते देखू, अभी-अभी समय हई अभी यत बार रोरा तऽ पड़ै छै, क तार आ सताइस तारीख पड़ैत हइ। तऽ अब अगला शायद ऐक एगो एतबार पड़ते कि नय पढ़ते उहो हम कन फॉर्म न हती, अगलारा छवे जुलाई तक ले हइ ठीक है न। तऽ छओे जुलाइ तकले हइ तऽ छओ छओ जुलाई तक ले हे तऽ पड़तै, एतबारतबारे हमरा तऽ लगतो न है कि पड़तै से क का होतै, तऽ एहि चलते हम कहली कि अपन एतबार इहे पड़ैत ह तऽ अपन आके लोक खा पी लेतै अपन निश्चिन्त हो जेतै, आ मुूँ अपन निश्चिन्त हो जाइम कि। काहे की पिछिला साल इएह सभमे टाइम नहि मिललक, हमहूँ चलि गेली बच्चाभके घुमाबै अपन बाहर। आोड़ो मम्मी ओन्ने फुुरसतमे नहि रहलनि रहे एक दिन फोनो कयली तऽ कहलनि कि अभी न हती फुुरसतमे, कहाँ वृन्दावन ई सब गेल रह। तऽ हमरा बातो नहि भेलक, आ ओकर बाद आबो नहि कथिन लोक, पिछला साल तऽ हमरा ई चीज ठीक कि न लगलक ह, हमरा ई बोलय लागल हथिन कि आदमी के तोह सबके जब न वहं बनै तऽ कम से कम फोन कर के खाना पर तऽ बोला लेबेके चाही खिया पिया देबे के चाही। तऽ हमराो फेर बड डँट उँट सुनय लगलै। त चले कहल की अपन मम्मी- पप्पा ई ल लोकके बोलत तीर अपन आकेे अपन खाना- पीना लोक खा ल हँसती बोलती खेलती अपन फेर चल जातीै लोग अप जीवन भर तऽ अपना- अपना घरे के काम है य है है कि नय ह।
हँ
हँ, हम तऽ अपने शुद्ध शाकाहारी आदमी हथिन। हम जानली कि प्याज लहसुन नहि खाइत छनि, तऽ हम अपने शुद्ध शाकाहारी आदमीसभ हथिन। तऽ हम अपन वैसही खाना भोजन बनबै प्याज लहसुन तऽ हमसभ खाइ छी। लेकिन बाकी चीज हमं तऽ नहिए खाइ छीिय, शद्ध शाकाहारी आदमी हती। तऽ हम प्याज लहसुन नहि बने हम सभ धो धए कऽ अपन किचन उचन आ कहबै कि ठाकुरोजीके लेलेने हथिन
हँ ले जा सकले न ठाकुर जी
ऊ
मम्मी ले जा सकते ह ठाकुर जीके
हँ, तऽ हमारा घर कोइ दिक्कत थोड़े नहि लाबै ला। काहे के हमे चलते कहहि देलियै कि अरोड़ा सबके हम न्योता दे दू आ ठाकुर जीके न्योता दू, तऽ ई तऽ नहि हो सकलै हँ।
ठाकुरजीके नेता परर तऽ हम लोग जाइ छी, हमर नेता परर ठाकुरजी थोड़ी हथिन।
ओ हँ, उएह बात हइ, हम ठाकुरजीके पहिने नेवता दै हथिन कि हमरा घरे प्रसाद पाबै भोग लगाबै एथिन आ ओकरा पीछे पीछे रोडो सभ प्रसाद पाबै आम हइ कि नहि हइ
ठीक हइ हूँ
न तऽ हम ने ओता ठाकुरे जी के देलले रोड़ा सब के न देले रोड़ा सब के बाद मे प्रसाद पाबे लाल ठाकुर जी के भोग लगाबे ल नेता दै ले आर ओकरा सबके प्रसाद पाबे ला नेता द ले ठीक है
हँ
आँ
हँ हँ हँ पक्का मम्मी सभके भेज देब हमरा निकलैके हइ दोस्तरके साथ घूमय लागी इएह लागी हम न
कमन्नेसँ
हम प्चीस चैतीस दिनक प्लान हय एने घूमयके
धरोड़ा मतलब आयम अभी आ छब्बीस तारीख हइ तरोड़ आम फेर ओ अगलाा पच्चीस छब्बीस लए
हँ
ठीक हइ तऽ अगिला पच्चीस छब्बीस लेब तऽर खाना ओ खानिये रहत
ओकरा बाद तऽ हमरपर्डे उडेपर जा हमे खाना कि याद
रोड़ा बर्थडे पड़ि जाइ रोड़ेरे हमने कने चलब हमहीँ के रोड़के बर्डे मना देब बढ़िआँसँ
नऽ अगर होतै तऽ हम अपन बॉडीके बादधे आ सकलियै हऽ
कहिया रोअर बर्थडे परे यऽ
चारि अगस्तके
अच्छा तऽ ठीके हइ अगर चारि अगस्तके रो बर्थडे पड़ैया तऽ अपन रोड़े हमरा सबके बोला लेब हमहँ आएब हिय कि नहि
हँ दोस्त सब नया गाड़ी निकालले है नया नया तऽ उएहसभ बोललै कि चलल इ्डिया टूरपर
अरे बाप रे बाप है जकर सुनहु लऽ आदमी के बड़ा कुछो कुछो सुनैत रहलैइ हमरा तऽ गाड़ी घोड़ासँ कहीँ जाइलए ने कोइ कसा कहलै ने तऽ हमरा बड़ा अथी होलै बड़ा डर लगैत रहै
नऽ सब जिम्मेवार सब हइ चलाबै छै स्पीड गाड़ी सब लेकिन जिम्मेदार सभ हैय बहुत
काहे हमरा ट्रेनेके सफर नहि हमरा फ्लाइटके सफर अच्छा लागत ने अपन गाड़ीके सफर अच्छा लागत हमरा एते कतनो कहल हथिन तैयो हम ओहिसे ने जब हमरा जल्दी मे जायके रहले तभी हम फ्लाइट से जाइयए आ नहि तऽ हम आ जाो ट्रेने से जादा प्रेफर करै लए जाना ओहिमे आरामसँ फर्स्टे ए सी चाहे सेकेण्डे ए सीे कटाल लू टिकट आ आराम सँ सब आदमी चल जाउ
ना हमी सबके प्लान है जैसे कि अगर ट्रेनमेनेसँ जा तऽ सा दिनमे ट्रिप उ खतम हो गेल ले एमे म ट्रेन से जायम तऽ सात आठ दिनमे ट्री खतम तऽ एहिसे मजा नै नू हइ अपन गाड़ी रहेगा अपन हाइवे भै स्पीडोमे गाड़ी चलाना हइ तऽ चला सकलियै हए घूमयके केना मोन क जहाँ मोन करै तहाँ रहिकेऽ खा लेलियै किुछो इहे अपन मोन मोजी
हँ ओ तऽ हबे करलै अपनन गाड़ी के तऽ बात अलग हेबे करलै लेकिन आजकल के जे सुन शान के ने आदमी के बड़ी ऊं मन एकदम व्या कुल भेल रहली आजकल नऽ। समझि सकली कि हम कथी कहैके चाही
पहिला दिन तऽ मम्मी पहिला बार तऽ मम्मी जाय देलक
ओ उह तऽ हमहूँ सोचलै कि कैसे रऊर मम्मी जाय दै हेत
चार दिन के ट्रिप करलियए मम्मी के
बापरे इतना दिनना भी तऽ तो टेंशन मिलेली हन
हँ फोन करके कह देबै
हू
चाहे जाइसँ पाँच मिनट पहिलेऽ कह देबै कि पच्चीस दिनके ट्रिप हइ
ओ नऽ हो तरोर मम्मी कहतनि छोड़ब रख तू जल्दी हम जाहू ने देबो
नऽ गाड़ीमे बैठ जायब तब
नऽ तऽ रौवा मम्मी अभिये रोरा पीटे लागि ह ने
हम तऽ अभी टक पहिले नऽ सुतल उठ नहि उठललै तहियो पिटलियै यऽ
हम जने ने न मम्मी रोर बा खिसियात अभियो पिटेलगी हन हुनका अगर कोनो चीज समयसँ नहि भेलक तऽ बस कोइ बात नहि ईसभ गार्जियनके प्यार होइ छै ईसभ गार्जियनकेयर होलै आजकल पता हइ हर बाप महतारी ने इतना ध्यान नहि दै छै अपना बच्चा पर कि बच्चाे तऽ उह बच बच्चा होकरके आगे चलके बिगड़ि जाइ छै लेकिन एतना अथी बिजी शड्यूल हुनकर होलाके बाद विरोड़ास सबपर एतना ध्यान दै छनि ई बहुत बड़ी बात है बहुत लकी हती रोरा सब जइसन बाप मतारी मिलल
हूँ
हैय की ने है
हू।
ई बतब पड़ आरा अवाजे नऽ निकलेत-
आवाज आप आवाज नऽ जाइत हेय का
अहं आबजे नऽ आबैत रहलक
हँ बोलए हेय
हँ तब आओर सभ ठीक हइ ने
हँ ठीक
हेलो।
ठीक है ठीक है।
सभ ठीके रहयके चाही हमरा तऽ ? कऽ सभके इसकुल ट्रिप रहलै हे कहाँ राजगीर तऽ कहाँ तऽ कहाँ। सब के वहा कथिी कहै छै दार्जलिंग जाय के बच्चा सबके ट्रीप कऽ कोचिंग से बनल रहले हऽ हम तऽ मना कऽ देलीै कि नऽ आजकल दोस्तो सभपर भरोसा नहि ने रहै छै। एहि चलते हम नअ जाय देल्लियेय हऽ
अब हम अपन बताबै छी। हमरा लैका फैकामे घर से निकले नहि दैत रहलखिन लोग। आज उएह हइ कि कहीँ कहीँ जाइ छै तऽ बोलयमे नहि बनै छै कहीँ ईस चीज जे होइ छै ने लैका सभके एजुकेट करै छै कि बाहर कैसे बात करेके कैसे कोनो सिचुएशन के हैंडल करैके।
हू
तऽ ईसभ चीज जरूरी हइ बाहर उर जाना
जियन के डर लगे छै ने तनिका बाहर
डर लाजमी हइ डर लाजमी हइ लेकिन अब लड़काके आब अथी बना कऽ रखब तऽ इहो तऽ अच्छा बात न नू हइ
हूँ अच्छा तेर ओरा कहैली तऽ नहि होतै तऽ हमहूँ हिनकास से बात करबै हालाँकि ई ना रोकल हथिन ई त सबतर कहल हथिन क जा आ जब तक ले बाहर जबे ने तब तक समझ में कैसे एतौ की दुनियादारी होइ छै कथी
तब उएह तऽ हम हमर मम्मी पपापा तऽ हमरा कहीं घूस कहीं घरेसँ निकलै छी दूध लाबैलै तऽ ओहोमे पाँच मिनट कॉल करै छी कि कहाँ रहि गेलै कहाँ रहि गेलै कहाँ रहि गेलै
नहि ओ तऽ देखू ओ तऽ माता पिता के ए चलते मन मे डर हे कि आजकल आइकाल्हिके समयके अनुसार समय इतना खराब चलि रहल अइ ने समयके अनुसार डर हइ न तऽ मम्मी तऽ अपने नौकरी चाकरी करै वाला आदमी हा त उ तऽ अपने बाहर भी भीतर सब निकलैत रहल
आ
ठीक हइ तऽ हमर दोस्तसभ आ गेलै हम काटै छियै फोन
अच्छा तऽ ठीक हइ तऽ आर सभ ठीक हइ ने
हाँ ठीक
ठीक हइ तऽ रखू बढ़िआँसँ पहुँचके हमरो करब फोन ठीक हइ ठीक है तऽ हेलो